हैलो, हां जय झूलेलाल
जय झूलेलाल- कहिड़ो हालु आ?
बसि मां ठीक आहियां, तव्हां ॿुधायो कीअं यादि कयो थव मुखे?
ईंयंई तहांजी यादि अची वई, त तहांखे यादि कयो। ॿियो ॿार बच्चा सभु बढ़िया मज़े में
हा शुकुर आहे दातार जो, तव्हां ॿुधायो?
न घर में परिवार में सभु मज़े में?
हा बसि गर्मी सां सभु बेहाल आहिनि बाक़ी त सभु शुखुर आहे।
हा त ए सी हलाई वेही रहियो न गर्मी आहे त
भाऊ पुछु न बिजलीअ जो बिल केतिरो ईंदो थव ए सी हलाए त।
कोई गाल्हि कोन्हे अॼुकल्ह त हू बि निकरी विया हिन तुन्जो सोलर लॻाए वठो तहांजो बिल बि कोन ईंदव।
अच्छा, तव्हां पंहिंजे घर लॻरायो आहे छा?
हा सोच्यू पिया अंञां लॻाराह्यो कोन्हे।
त मुखे ॿुधायो, हिन सोलर में छा- छा करिणो पवंदो आहे? छा करिणो पवंदो, कहिड़ा केतिरा पैसा लॻंदा? छा हे सोलर जो सिस्टम सॼी ॼांण त ॾियो मुखे।
अरे सोलर जीअं ईंदव ॿ लखे रुपया करीब, हुन मे वरी सरकार सब्सिडी बि ॾिये थी। फायदो आहे हे त अधु रेट में मिलेव थो।
अच्छा, अंञां सरकार ॾे पई छा सब्सिडी?
हा सरकार ॾे केंद्र सरकार बि ॾे पी, यूपी सरकार बि ॾे थी।
अच्छा, त ही घणीं वक़्तु जी लाई मिलंदी सब्सिडी? कोई तारीख़ आहे।
चवंन था मार्च ताईं थी सघे तो, पहिरीं बंदि थी सघे तो मार्च ताईं त आहे मार्च ॿ हज़ार स सतावींअ ताईं।
अच्छा पो त चङो टाइम आहे तव्हां लॻाराहियो। तव्हांजे अगरि बिल में जो कम ई ईंदी न सही रव्हंदो त पो वरी मां बि लॻारांइण जी सोचंदसि। ॿियो ॿुधायो, ॿियो के अहिड़ो कोई डीलर बि त हूंदो? की जंहिड़े पण त लॻारायो त तव्हांखे केंहि ॼाण ॾिनी हिन सोलर जी? हलो